हँ बहिन आय कहियौ
आहा के आबाज हमहर नहि आबै या
आब नहि अबैया
हँ आब आबैया गोर लागै छी दीदी
खूब खुश सुहागवती रहू पुत्रवती रहु जुड़ल रहू ठीक छि
हम तऽ ठीक छी अहाँ ठीक छी
हँ ठीक छी बौआ ठीक अइ
हँ बौए ठीक है बौआ के तऽ सर्दी भऽ गेल छै दीदीए की करियै उएह दुआरे द्वारे फोन केलहुँ
अच्छा सर्दी भऽ गेलैए अखन बारिशके मौसम अइ नऽ तहि दुआरे पैन मऽ सर्दी गरमसँ भऽ गेलै आ ओकरा की करू बुझलियै तुलसी पत्ता हैत नऽ
हँ तुल्सी पता तऽ छै
तुलसी पत्ता हैत घी गाय घी अइ
हँ गायो घी छै अपने लोक बनाबै छै
हँ अपने बनबैत हैत
हँ अपने बनाबै छै
अच्छा ओकरा की करू त तुलसी पत्ता के रस गैर लिअ
अच्छा
ओर करोछ मे कनि घी दऽ दियौ ओकरा सुसुम कऽ क आ बौआके पिया दियऔ हल्का
तऽ ओहिसँ सर्दी ठीक भऽ जेतन
हँ ओ सर्दी ठीक भऽ जायत तकर बाद की करब नहि ठीक हैत नऽ तऽ तकर बाद हिंग लहसुन तेल गरमा कऽ छातियओमे लगेबै तऽ ठीक हैत पहिले लोकके जाफर होइत छलैए जाफर जे रहै छै हँ ओकरा जे घेस के सुबहमे कनि पिआ देबै करू तेलमे दऽ कऽ
उ तऽ करू लगतै न दीदी
तऽ घीएमे घेस देबै घी जे होयत तऽ घी हँ घीमे जे घसे देबै तऽ ओ करू नहि लागत आ नहि तऽ दूधमे घेइस देबै अपन दूध होइत हत न तऽ अपन दूध दूध मऽ घैस देबे
अच्छा सेहो होइ छै
हँ सेहो होइ छै ओहीमे जे घेस देबै तऽ ओ नहि लगतै बेसी तकरबाद दूध पिआ देबै
आ सएह तऽ कहलियै जे कनि दीदी से पूछे छिये दीदी कहथिन तऽ हुनके सब पता लागत पहिलेके अथी दबाइसभ इएह सभ भेलै नऽ
हँ पहिले तऽ उएह हमर साउस सभ करैत छलखिन हैं आ बच्चाके देबै तऽ हमर सासु बड्ड नीक छलखिन हँ आब हमरा सभ बुते ओहन होतै देबल
आ हमरा बच्चा सब के हेतै बियाह दान या बच्चा हेतै तऽ ओहन कतयसँ देबल हेतै पहिले तुरत्ते डॉक्टरे लग सब भोगै छै
ताहि दुआरे डॉक्टर स देखायल गेलनि लेकिन नहि भेलखिन ठीक आराम भेलनि अखन मौसम म बहुत चेंज होय छै न छन्न्हे गरमी छन्न्हे अहाँके मौसम मे बारिश ई सब जे होइ छै से अहाँके बहुत बच्चा सब के गरमी अथी लागै छै सर्दीसँ
हँ तऽ अखन तऽ कनैत हाएत बौआ
हू बड कानै छथिन
तखन खेनाइ केना बनत तऽ तहन माँके देबैन तखने एक गोटा राखब तन एक गोटा बएब
हँ हँ माइये के हमरो माँ के छलनि कनि हाथ टूईट गेल छै न से ओ अखन बुढ़ बूढ़ के हड्डी भेलनि
आहाहा केना खैस परलै
खैस परलखिन फूल तोड़ गेलखिन न
बड दर्द होइत हेतनि
बड्ड होइ छलै बहुत दिन भऽ गेलै लेकिन अहाँके हड्डी बूढ़क छनि से अहाँके के नयी भेलनि जे नीकसे ठीक से बहुत दर्द अहाँके करते छै कोनो काज कहाँ होइ छनि कैयल तैयो अहाँके बहुत काज कऽ दै छथिन
देखियौन तहन तऽ हुनको परेशानी छनि
बहुत परेशानी छै
पहिले ओहो लोक ससाईर लै छलैया हाथ सभके तऽ ठीक भऽ जाइत छलै आब ओहो नहि ठीक होइत हेतनि ससारी नयी छथि ककरोसँ
हँ ससारै छथिन एकटा छथिन हमर सबके एगो अहाँके अंगना मे काज करै छलखिन
हू
तऽ ओ आबै छलखिन खेत पथार जोन वाला काज नहि होइया
हँ हँ जेना धान तान रोपै छै हर तर बहैत हेते
हँ तऽ
तऽ ब बरद लऽ कऽ हरो सब बोहै छलै ने
हँ तऽ उएह सभ आदमी छथिन तऽ आबै छथिन तऽ माँके देखलखिन तऽ कहलखिन लाउ हम कऽ दै छी लेकिन नहि भेलै ओहो से कहाँ भेलै आराम
बूढ़क हड्डी भेलैन न आब ओ सब तऽ कमजोर भेलखिन
बहुते दिन ससारल गेलए लेकिन नहि भेलनि ओ ओसँ और नहि किछो भऽ जाय
तैई दुआरे छोड़ा देलखिन
तऽ खेनाइ बैन गेल
आब तऽ साँझके ओरियान भेल साँझ लेसलौं अखने आ कहलियनि जे दीदी से बहुते दिन भऽ गेल गप केला त कनि दीदी से गप कऽ लै छी
हँ आइ हमहुं स खोज करै छलियनि जे कनि करबनि बहिन दायसँ गप लेकिन अहाँ अपने कऽ देलियै
चलू अहाँके भेल तऽ हम अपन कऽ देलहुँ तऽ उएह दुआरे आब एलहुँ खाना अहाँके रोट ई आंटा सनै छी
आब अहाँके रोटी चूल्हे पर बन छै अपना सबके तऽ चूल्हा पजारब
हँ आ कक्का ठीक छथि न
हँ कक्का ठीक छथि
आ काकी सब
सब ठीक छथि अखन गेल छथि कलम गेल छथि आम के मौसम अछि रत्ना सबके एखन
हँ हँ
तऽ ओ कलम गेल छथिन कल बड्ड खसै छै काल्हि राति मे जे पानि भेल तऽ देखबे केलियै कतेक बीजलौका सभ चमकै छलए
हँ
तऽ दू बोरा आम खसल दू बोरा आम आयल
छिया
बहुत
बड्ड बड्ड खसि पडल पूरा
हं बड खसे छै अपना सबके आमो बड भऽ जाइ छै नें गाछ सबमे
अच्छा
कसै छै
तऽ खेनाइके ओरियन आब करब
हँ आब करब कहलहुँ की जे दी दिये जे कुम्हरौरी के सब्जी केना बनाबे छियै
आइ कुम रौड़िये खायके मोन अइ
हँ आइ कुमहरौरिय के खाय के मोन क पै छै तऽ ओह हमरा तऽ दोसर हँ कुम्हर छलै ने दूटा तीन टा चारि पर
अच्छा
तऽ उएह बनेने छलहुँ तऽ उएह कहलियै हमरा तऽ आबैए दोसर तरीकासँ बनायल लेकिन तऽ तेयो कहलियै जे दीदीसँ पूछैत छै जे केना बनबैत छथिन
हँ हँ तऽ पहिले ते अहाँ अलू के जो उबाल क करब क एनाहे काँचे करब
हम तऽ काँचे बनबैत छलियै उबाइलो के होइत छै
हँ उबालओ के होइ छै ओकरा आलू के सीटी लगा दियअ आ ओकरा कुम्हरौरी के यहाँ हँ आ कुम्हरौड़ीके भूजि लिअ लाले लाल कऽ कऽ
अच्छा
तकर बाद ओकरा अलूके कऽ लिअ कनि लहसुन प्याज दऽ देबै कनि टमाटर दऽ देबै आ हीङ् तींगके तऽ फोरन बुझले अइ
हँ ही पचफोरना तेलपत्ता सूखा मिर्ची सब द दै छै
हँ ओ सभके दऽ देबै भूजि भाजि देबै फेर जतेक आदमी छै रस दियैए चुटपुटायले राखब
नहि रोटीमे तऽ चुटपुटायले नीक हेतै
हँ
रातिके तऽ अपना सबके तऽ गाँव घरमे तऽ रोटिे बनैत छै न
हाँ हाँ रोटिए बनै छै दुनू टाइम केना भाते लोक खेतै
नहि खाइ छै ताहि दुआरे रातिके रोटी दिनके भात
हँ हम तऽ आइ अहाँके बनायब खेनाइ अहाँके घटियेन रोटी बड नीक होई छै बुझलियै तऽ हमर साउस कहलखिन कहलखिन जे कनि अहाँ कनि घटिअनि रोटी बनाउ पहिले तऽ खाइ छलखिन तऽ गैस नहि बनै छलनि आब तऽ अहाँके कनि गैस बनि जाइ छनि तैओ पहिलुका यए पहिलका लोकसभ छथिन नऽ तऽ कनि मोन होइ छनि कनि घटियनि रोटी खयलहुँ नून मिरचाइ पीसि कऽ घटियन रोटी मे की कहू आ अहाँके दालि दररथिन हमर माँ उला कऽ पहिले उला लेलखिन तखन कनि गेहूमके कनि उला लेलखिन चाउर उला लेलखिन कोनो दालि दऽ देबै मसुरी खेसारी कनी खेरियओ दऽ देबै आर कनि अहाँके चाउरो दऽ देबै भूजि कऽ गहुंमो दऽ देबै भूज कऽ हाँ आ मकइयो कनि भुजि कऽ दऽ देबै एह स्वदगर जे बनत से की कहू बड्ड स्वादिष्ट हँ बहुत स्वादिष्ट बनत खाययमे बड्ड नीक लागत ताहिमे नून मिर्चाइ जे रहत तऽ हँ आयब सिखा देब बनेनाइ हम अहाँके बड़ सुन्दर बनै छै
तऽ नून मिरचाइ अहाँके पीसै छीये अथीमे नहि
सिलौटपर हरियरका हाँ हरियरका नून मिर्चा हरियर मिर्चाइ आ नून मिरचा ओ हमर बेटो सबके बड नीक लागे छै भरि पेट खा लेत
अच्छा
एना तऽ खाय में नाटक करे छथिन लेकिन दादी माँ कऽ देखथिन खाइत तऽ अहाँके रुचिगर भोजन खा लेत दादी माँ के नीक लगै छनि
नहीं हँ पहिलुका जुग के आदमी सबके ओ सब बड़ नीक लागे छैन नऽ
हँ हँ बड्ड सुन्दर लगै छनि हुनकऽ अपनो बड्ड नीक लागै छनि अहाँ के भाईजियो के बड नीक हँ हुनको बड नीक लागैत छै
तहन तऽ टेस्टी वाला खाना अहाँ कहलहुँ तहन तऽ एक दिन हमहुँसभ बनायब
हँ बड नीक लागत रुचगर लागत चेंज चेंज कऽ के बनेबे तऽ बड नीक लागत खेनाइ बनबैमे
तहन तऽ एकटा चीज तऽ सिखलहुँ अहाँ से हम नही तें ने फोनसँ लोक स बात करै छै तऽ इएह चीज सब सिखै छै नऽ
सीखै छियै तऽ नीक लागै छै
तऽहि दुआरे
हँ आ मंदिर तंदिर गेलहु हें कि नहि
मंदिर गेल छलहुँं भोर मऽ
हाँ महादेव मन्दिर लोगे मे हैता महादेव मन्दिर
हँ नहि ओते लगे छथि नहि दूरे छथि ठीक छथि कनि अहाँ के बारिश के टाइम होय छै ने तऽ गाँंव घर सब मे कनी पानि लागि जाए छै रस्ता सब में
तऽ अहाँ के कनि जाइमे दिक्कत भऽ जाइत छै तऽ से छै तैयो गेल छलहुँ भोर मे पूजा कऽ के एलहुँ
ह आर सब सबटा ठीके छी अपने एयलै तऽ बौआ ड्यूटी पर से एलैथ
हँ एलैथ बैसल छैथ नास्ता कहलिय किछ हँ नहि खाना नहि खा कऽ गेल छलखिन तऽ उएह एलखिन तऽ खाना खेलखिन
अच्छ
ओएह ब्राह्मण सब खेने छलैथ ओएह दिनमे छल बनल
हँ
ओएह सभ खेलैथ गाँव घरमे तऽ गर्मी बडअछि
हँ बहुत कनी देखबै बौआ पर ध्यान देबै बुझलियै कनी गरम दूध आ दूधो जे पिएबै ने तऽ कनी गरम दूध पियेबै तऽ कनि सर्दी कनि कम क हैतै बैसी गरम नय दे बैन हल्के सुसुम
हँ बड सर्दी बहुत सर्दी तेहन मौस सब छै हरदम कनिते रहै छथिन
हँ कनिते रहै छथिन करू तेल दै छियनि ने माथ मे
हँ से तऽ दै छियनि का नाको सभमे दऽ दै छियनि
हँ नीक करैत छी उएहसभ कनि देखबै ध्यान छोट बच्चा छै ने
ह छोट बच्चा छथिन बहुत परेशानी य अखन छोट बच्चा मे
हँ बहुत परेशानी रहैत छै बच्चे के तऽ डेबना रहे छै
हँ